आवाज आबैया
हां हां आबैय।
कहुंक अरे ओ दूध वला आयल छलखिन नेय तऽ नीचा लेबे गेल छलै तऽ नेटवर्क नीचा नैय रहै छै, न तैय ले फोन कट गेल छल।
कोइ क
हां नीचे आ गेल छलहुॅं, दूध वला तएह दूआरे और कहूँ नास्ता पानी भऽ गेल।
सब बात हे ठीक कहै
बहुत दूरसे आवाज आब
कियाकि
ईयरफोन लगेने छियै की
हां कहलै गाय के दुध लैय छी।
तऽ ईयरफोन से रिकॉर्डिंग नै हे-हेत। करऽ पड़त। आहाँ के कहलौ।
हेलो।
हँ नैय- नैय गायके नै छै भैंसके छै दू चाय बनै छै ने बस। गाय के नै छै। गाय के दूध नै छै।
किहयो ने कहिया तक आहाँ कहिया तक रहल छियै।
कहिया से अखन दूए दीन भेल दिन भेल छै हमरा।
बिहार
कहाँ पर खस खास। दू हजार आहाँ के सोलह से रहै छियै। सत-सौरी दो हजार सत्रह में तो हमर कॉलेजे खत्म भेल अठारह उन्नीस सऽ।
अठारह उन्नैस सऽ कहिया तक।
मतलब अठारह मे हमरा लागै छै सितम्बर सऽ। ओकरा बाद हम छेलै आहाँके बा- बाइस तेइस तक छेलौ।
बीस एकैस सब के सालमे तऽ हमहुँ छेलियै।
हँ तब अब एते बड़ा जगह छै कहाँ लोक? अब एते बड़ा जगह छै लोक कहाँ ककरो देखऽ जेतेै जानतेै।
कोन ठीक हम आहाँ के देखने हौय या अहिं हमरा देखने होय।
एना तऽ नै पहचान आबै छैत। आहाँ देखने हेबै तेहन तऽ लोक केना पहचानथिन ककरो ऐते जल्दी। से भऽ सकै छै आहाँ की करै छेलौ जॉब या पढ़ाइ।
हमहुँ तऽ पढ़ाबैै छेलियेै। लाडोओ आसान विचार नै छ तऽ पढ़ाबै छियै।
टीचर छी।
अरे टीचर नै छियै ओकरा हम पढ़ाबे छेलियेै।
अच्छा और अब गाम मे शिफ्ट भऽ गेलौ।
गाम मे नै छी गुजरात मे छी।
हँ।
गुजरात में छी।
क्लास मे छी थोड़ा सा ने आहाँ क्लियर बाजू। इ हमरा समझ मे आबेै या इयरफोन के वजह से ने अहाँके आवाज हमरा ठीक से नहि पहुँचेै या हमरा तक।
गुजरात मे छियै गुजरात।
मिथला के केरम केम्हर पड़ैया।
गुजरात।
अच्छा हँ सॉरी गुजरात आहाँ कहने रहौं।
आहाँ बहुत जल्दी बिसैर जाय छियै।
हँ-हँ तऽ एना एरिया नै या। याद रहै छै नऽ।
अच्छा आहाँ।
बेसिकेली गुजरात में हम गुजरात में दो-चार जगह नाम याद छै, हम-हमरा की कह
कतऽ-कतऽ
जेना वापी भऽ गेलै, सूरत भऽ गेलै, अहमदाबाद भऽ गेलै, राजकोट भऽ गेलै अच्छा किछ-किछ जगह पता छै, बाकी नै पता हय भेतै तऽ ओना बहुत सारा।
एना बस इएहा दू-तीन टा पता छै बस, कियाकि वापी हम गेल छियै बस। गुजरात में
तऽ गेल हेबै?
हँ हमर एकटा दीदी रहै छतिन ननद, हुनके ओतऽ।
अच्छा अहाँ अपन एगो फोटो भेजियौ तऽ।
आं
अहाँ अपन फोटो भेज सकै छी?
हम अखन नंबर सेव करब तऽ अहाँ के डीपी दिखे जैत।
अच्छा ठीक छै नंबर सेव कऽ
हँ और केहन छेलाह अहाँके दिन? ऑफिस जा जाए के छै कि? कहनौ केहन छला अहाँ के दिन, ऑफिस जाय के छै कि मतलब अहाँके की छै वर्क,
नै-नै ऑफिस जाइ के रहै छै।
खाना-पीना अहाँ बन अपने स बनाबै छी या बाहर स खाइ छी?
ओ छै कैंटीन छै ओय में खाइ छी।
अच्छा कम्पनी के तरफ सँ भेटल छै? कि अहाँ के रहब?
नै-नै कम्पनी के तरफ सँ नै होइ छै, अब पांच गो पैसा लागै छै, मतलब दै छियै पैसा, महिना के हिसाब सँ ओ दऽ दै छै।
अच्छा-अच्छा नीक छै तब तऽ। और किछ बताउ अपन बारे में? घर परिवार में के-के छथिन अहाँके? अहुँ शेयर मार्केट में छथी
शेयर मार्केट में
हं ई कहलहुँ अहाँके परिवार में के-के छथिन?
हम छियै, हमर माँ छै, हमर पिताजी छै हमर वाइफ छै, हमर भै छै, एगो बेटी अइछ।
अच्छा तऽ ओ मतलब वाइफ अहाँके अतेय गुजराते रहै छथिन या गाम पर?
वाइफ हमर गाँव गाँव, में अखन छै।
अच्छा गाम में छथिन बेसी केतेक एक साल भेल अहाँके बियाह के?
अरे ज्यादा नै दू साल।
हँ
अहीं जकाँ दू साल।
दू साल अच्छा नीक छै बढ़िया बात।
त ओ चौबीस में भेल छेला शादी।
हँ बढ़ियां बात।
अहाँके न अहाँके चौबीसे मे भेलै य न?
हँ हँ बौआ एक साल के भऽ गेल? ई छे महिनाके छथि।
बौआ एक साल के अखन नै भेले, भऽ जेतै सेपटेम्बर मे।
अच्छा, की नाम छै बौआ के?
बेटी, बेटी है बेटी के नाम छै प्रकृति।
होते आब आराम। तब याद आबैइये की नहि।
हँ अहाँ अगर हमर नम्बर अखन सेव केने रहितियै, तऽ स्टे टस देख सकै छलियै, बच्चा आइ हमर बहुत याद आब रहै।
अच्छा। तऽ अहाँके मतलब अहाँ स छोट भेयो छथिन?
ह कहमरासँ छोट छै, एगो हमर भैयारी छथिन हमरा सँ छोट छै, चैर पांच साल के।
अच्छा तब त ओ उमर
ओ अखैन अहाँके गवर्नमेंट जॉबके तैयारी करै छै। बी पी एस सी सबके, स्टेट बी सी एस के।
हू - हू। बढ़िआ छै, बहिन - तहिन छथिन अहाँके?
बहिन अपन‌ ने छै, पितियौत सब छलै सब सबके शादी बियाह भ गेलै।
अच्छा। सही छै बढ़िआँ नीक छै, तब कब लाएब कनिया के एतऽ?
कनिया के जी मतलब अत आब देखियौ न हमरा अखन फिलहाल अतऽ एला बहुत कमे दिन भेलै ये न, हमरा पूरा तऽ तीस चारम महीना छै, हम सेप्टेम्बर मे गाँव जेबै। तब मामा बुच्ची के बडे छै, तऽ ओहिमे जेबै। बडडे सब कऽ कऽ फेर बनारस घूमैके प्लान छै, पूरा परिवारके संग।
ह - ह आउ - आउ बढ़िआँ बात छै, खुशी के बात।
ह आठ या नौ सेप्टेम्बर के आस पास बनारस के प्लान छै, ओहे आस पास मे। घुमबै।
तहैन कते सेप्टेम्बर के छै, बौआ के बडे?
हमर बुच्ची के बडे छ सेप्टेम्बर कऽ होय छै।
अच्छा बढ़िआ छै, तब तऽ फोटो - तोटो लगेब नीक- नीक।
ज टिकट छै, पांच कऽ पहुंच जेबै दु दिन लागै छै।
ह - ह।
पाँच क पहुँचबै छ कऽ बुच्ची के बर्डे छै बर्डे कऽ के तकर बाद बनारस घुमै के प्लेन छै, सब आदमी के।
सही छै, बड नीक बात छै। और अहाँके कनिया केम्हर के गाम के छथिन, उम्हरे नजदीके के कतो और?
अवन्तिका के चिन्है छियै?
हाँ अवन्दिका दीदी के ह - ह चीन्है छियैन।
ह ओ हमर साइर लागत जेठ साइर।
अच्छा। उनके ओ छथिन कि बहिन?
अपन नै छै, मतलब टोले के छथिन।
अच्छा। टोलेके छथिन। ह - ह तब त नीक बात छै, अवन्तिका दीदी आयल छथिन हमर भइ भाइजी के बियाहमे एतऽ। बनारस।
भाय उंकर दुल्हा भी एल छथि खैन सब गोटा एल छथिन बहीन बेटी जे उनकर छथिन गौरीह।
अहाँ केना चिन्है छियैन?
हमर दीदी के ओ स दीदीे के फ्रेंड सर्कल मे छथिन। हम नै चिन्है छलहुँ कको हम तखन एहिमे जोनल मे जे छथिन ने कृति चौधरी ओहेए छथिन हमर दीदी अप्पन।
चौधरी अहांके अपन बहिन,
हँ ओ हमर अप्पन बहिन छथिन ओ मुंबईये रहै छथिन।
हिनको सब स हम शायद बात केने छलियैन काइल्ह।
हँ त ओ हमर अपने बहिन छथिन। ओ बड़की दी हँ। हँ त कियाकि हमर बड़का भाईजी छथिन फेर वेएह छथिन फेर हम छीयै। दो बहिन एक भेए।
तब आगे के की अहाँ प्लान केेलहु? अपने असीफ अच्छा लागैये चार महीना भेल तऽ
देखियौ फैमिली के बिना त नीक ककरो ने लागै छै।
हँ नहि जेना कि अहां की लागैये कि अहां एतऽ रह सकै छी एकटा होइ छै न कि एन्वार्मेंट हो जाइ छै कि नइ एतऽ गाम छै या शहर छै कत तौ छै रहत
की के जहाँ तक सवाल छै भ के राखै के तऽ आब छैठ दीपावली, हम फेर जेबै गाँव तऽ ओहि सबके बादे कोनो प्लेन एखन प्लेन ओहेन नहि छै मतलब फिक्स रखहे के छै देखै पहले छअ महीना हम खुद रहि के देख लेबै हमरा सेटिस्फाइड भ जेएत त जे हम रहि सकै छियै तहन त आइन लेबइ।
हँ। कियाकि जब अहाँ कियकि देखू मेन अहींके रहबाक छै अहाँके नौकरी करबाक छै अहाँ सेटल भऽ जायब तब तऽ हुनका दिक्कत नै हेतैन। हँ ई कहै छलौं छठ मां करै छथिन अहाँके।
कथी
छठ के करै छथिन माँ?
नै दादी करइ छथि।
अच्छा दादी छथिन अहाँके।
बाबा नै छथिन बाबा गुजैर गेल छथिन।
अच्छा और चच्चा चाचा बुआ सब छथिन अहाँके?
सब छै।
ग-ग-गामे रहै छथिन कतहु बाहर ताहर?
कते के बताउ बड़का टा के परिवार छै बतबऽ लागब त फेर बारह मिनट कम पड़ि जायत तहन आहां पर्सनल अहांके कॉल करऽ पड़त।
नहि तऽ बहुत लोक के होइ छै बहुत बड़ा - बड़ा परिवार होइ छै। आब हम्म - आब हम्म - आब हम मायका मे एक छोट परिवार से छी ससुराल मे हम नौ हमर मतलब नौ टा ओ छथिन सोचु सबसँ आखिरी बला के पूतोहु छी तीन हम्मर जेठ छै पाँच हम्मर ननद छथिन।
त किछो नहि छै हम अपन सब के बतब लागत
ठीक छै हुनकर बऊआ सभ बहुत बड़ बड़ छथिन। अ हमर बड़की जो ऊ छथिन ननद छथिन हुनकर बेटा हमर हसबैंड से चार साल बड़ा छथिन अब बताउ परिवार छथिन जेकर बाल बच्चा बहुत बड़ा छथिन।
आओर सब बढ़िआँ तहन?
हँ हँ सब बढ़िया अहाँ अपन कहू अहाँके सब बढ़िया बौआ से बात भेल कि भेल मतलब बात केलहु कि नहि?
दिनमे दो चार बार बात भऽ जात हैत हुँ हुँ
जाहि देत
हाँ बढ़िआ छैय न जाउ जल्दी भेंट वेट करू बर्थडे सेलिब्रेट करू अहाँ सब।